हेलो हँ कहियौ की हाल समाचार।
ठीक यऽ अपन कहू।
अपनो बढ़िआँ यए। की सब होइए।
बस पइन पड़ि रहल यऽ।
अच्छा पइन पड़ैए।
हाँ।
इम्हर त दिनेमे पड़ल रहे लेकिन एखन त बहुत गर्मी यऽ।
दिनमे पड़ल कनी फिसीर- फिसीर छुट गेल फेर अखन पड़ रहल यऽ।
अच्छा हँ समझे नहि आबैए जे की होइ छैय। कखनो एतेक पड़त कखनो एहन धूप कए देत।
दिनमे पड़ल त गरम खूब बइढ़ गेल।
हँ सएह होइ छैय कि कनियो टा पड़इ जैत तकर बाद त फेर एतेक गरम उमस एतेक कए देत जे।
हँ।
आरो दिया-बाती सभ भ गेल।
हँ अखने देलऊं।
आ। हमु अखने साँझ-ताँझ दए कऽ एलहुँ यऽ कनि ऊपर छतपर टहलै लेल।
अच्छा।
हँ तैँ, आओर सब बढ़िआँ अछि न।
हँ सब बढ़िएं अछि।
अ, तहन खाना पीनाके तैयारी सब भ गेल।
आइ बनत मकई के रोटी।
अरे बा तखन त बड़ नीक चीज बनत अहाँकेँ त।
हँ। साग और प्याजो सबमे खायके अइछ त उहो खाव सागो बनल ये।
हँ सागमे त और बढ़िआँ लागै छैय तइमे अखन त नवका म कइ रहै छैय ने सगठे।
हँ।
अय लेले कनि मिठाँस बड रहै छैय एखनका आटा म।
ह काल्हि खेलौ रह खुद्दीके आइ खेलहु खायब मकई के।
ओ एखनो खुद्दीके आटा रहै छैय नय।
त।
हमरा त भेल जे ओहि सभ समयमे दिवालीये सभके समयमे खाली भेटत।
नय ओ चाउर रहे ने त ओकर बनेलकै।
अच्छा तें नहि हम तऽ गाम जाइ छी ने दिवालीमे तकर बाद ओहिठाम जे खाऽ पाबैत छी से खाऽ पाबैत छियै। इम्हर कतऽ हँ नहिए भेटैए। तब त बढ़िआँ यए मेहनतो नय बेसी करय पड़त आ बढ़िआँ खानो भेट जैत। आ अपन गरम-गरम ठोकु आ सुखल का मरचाइ तेलमे पकाकऽ त आओर बढ़िआँ लागै छैय।
हँ उ तोऔर बढ़ियां लगे छै।
अहाँ सुखलका मरचाइ पकै दियौ नून
आ नहि तऽ एकर छेबे करियै मकइ के रोटी, सरिसों के साग।
सरिसो के साग, हँ से तऽ कहलियै बढ़िआँ, लेकिन एखन नहि हँ उएह तऽ हमहूँ कहैत रही, जे एखन तऽ नहि भेटत सरिसो के साग। आरो हाँ, नहि हम तऽ देखैय किए तऽ शुक्ड़ छी, अहाँके भैयाके खिचड़ी बड पसन्द यए। तैँ देखै छियै एखन खिचड़िए चोखा बनाबयके छै गर्मी बड़ यए न।
हँ गर्मी तऽ बड याऽ।
गर्मी लऽ कऽ किछ इच्छे नहि होइ छै जे बनाबियै कनि सब्जी। तबजी एहि लेल सोचलहुँ यए जे गरम गरम आठ नअ बजत, तखन खिचड़ी बनायब। आ कनि चोखा बनैब। हँ हिनका बड़ दिन स हिलक रहै, जे खिचड़ी बनाउ एक दिन, खिचड़ी बनाउ एक दिन।
हँ गरम- गरम खिचड़ी चोखा ओकर छेबे करे खिचड़ी के है चार यार, घी
हँ दही अचार, हँ से तऽ ठीके कहलियै। आ नीको लागै छै, कनि पापड़ छेक दियौ, ऊपरसँ कनि प्याज दए कऽ कचड़ी छेक दियौ। तखन त और मजा आबि जाय।
हँ दही संग खोला छियै खिचड़ी।
आ दही संग तऽ नहि खेलहुँ यए, लेकिन खेला खिचड़ी खेलाके बाद दही खेलहुँ यए।
खिचड़ी संग मिलाके खाय के देखाउ बड्ड नीक लागै छै।
अच्छे नहि, तेना तऽ नहि खेलहुँ यए हम।
हँ
हँ तए लए कऽ आब खाना तऽ हमर कनि समैए लागत। बनैय मे हँ। आओर इहो आबै छथिन कनि बेरे क, तैँ सबेरे बनाइयो कऽ की करबैय।
हँ अप्पन गरमे- गरम बनतैय।
पहिले पुरा ऑनलाइन पर काम चलैत, हँ- हँ। अन्दर आजा, अन्दर बंद कर देते आजा अन्दरे बंद कर देते बदमाशी करैया। लिफ्ट पर जायेगी, हेलो, ऊपर त भागि जैब पाॅच पर। हँ हँ कहियौ- कहियौ
आओर घरमे सभ ठीक अछि।
आहाॅ सब। बढ़िआँ कनि बाबू परेशान करय लागल। एहि लेल रुकि गेलो रहय एक इ मीनट हँ ई बड़ परेशान कए रहल अछि अस करमै तऽ की कही मरण भए जाइएया, भोरसँ साँझ होइत देरी।
असगर मे तऽ भइए जाइत छै, किओ रहल तऽ कनिटा ओ सौसो मिर्च होइत छै।
हँ किछु नहि कम सँ कम बच्चो तऽ पकड़थिन न किओ। लेकिन अस्तर मे नहि होइए। बढ़िआँ सँ कए
हॅ बच्चो के देखू तब काजो धन्धा
काजो धन्धा हँ सभ ताले ने भए जाइ छै।
त ताल तऽ एहन रहै छै जे।
हँ हमरा खिचड़ी ओतेक नहि पसन्द एहि समयके मगर। समैेये के अभावसँ हमहूँ कहलियै कोनो बात नहि हम बना देब। आइ खिचड़िए बना देब हँ। एहि लेलेल।
बढ़िया रहत तुरंत भइयो जायत।
हँ उएह बात छै तुरन्त भाइो जाइत। हँ।
खिचड़ी मे ई होइ छै ने चढ़ा दियौ चल जाउ अपन दोसरो काज देख।
काज देखू हँ हमरा खिचड़ी ठण्ढे मासके बढ़िआँ लागैए। कोबी मटर छिमरासभ दए कऽ।
हँ।
हँ तखननका बड् नीक टामे गाम घरमे तऽ नवका चाउरो भेट जायत अहाँके।
हँ।
हँ ओहि लए कऽ तऽ कनि आओर बढ़िआँ। तैँहि दुआरेसँ हँ आरो सभ कहियौ।
आर सब ठीके अछि हँ सब ठीक अछ।
तऽ मकइके रोटी अहाँ ठोकबै कि माँ ठोकथिन।
हमरा तऽ नहि आबैए ठोकय लऽ।
अच्छा नहि केने से। तऽ भऽ जायत आबय तऽ हमरो नहि रहत ठोकै लेल।
हँ ई बात तऽ छै केना से तऽ भएए जाइ छै लेकिन ओ।
ए हँ तैँ कनि अहाँकेँ अबूह लागैए हँ। अबेरी गाम गेलहुँ रहऽ ने हम अपना सासुर तऽ हमरो ददिया। सउस आटा दै रहथिन हुनकर सबके तऽ इएह सब सनेेश होइ छै।
हँ।
हँ आ मकइके आटा लऽ लिअ कनिआ लऽ लिअ हम कहलहुँ नहि हम नहि लेबनि दादीमे हमरा। नई आबे छन बनबेला तकर अहां कोन विध। देशमे रहै रहै छियै कि जे अहाँके मकइके रोटी नहि आबैके ल नहि हम नहि बनेलहुँ यऽ। ल ग द। छियै जे अहाँके मकइके रोटी नहि आबैय आउ म्म। हं। तऽ तकर बाद देलखिन कनि टा तऽ हमरा सिखेलखिन दादिए माँ। जे की करब कनिया आ डगरा लऽ लेब ओहिपर एकटा क। कपड़ा दऽ कऽ खूबके सानि लेब आटाके तकरा गोलिया कऽ।
हूं।
दगरा परर दऽ कऽ ठोकि देबे।
हँ।
हँ डगरा पर दऽ कऽ ओकरा। बढ़िआँ बढ़िआँसँ ठोकि देबै तीन बेर चारि बेर कनि पातर भऽ जायत तऽ ताबापर दए देबै। तकर बाद तऽ हँ ठोकबे ने मेन होइत छै।
हँ तऽ दादीसभ तऽ हाथ पर कऽ लैए लेकिन हमरा सभ तऽ नहि होइ अछि।
नहि हमर दादीमाँ तऽ बुझियौ जे सए बरखकके पार कए गेलखिन यऽ। हिनकर। दादी ददिआ सउसु तब ओ एतेक बढ़िआँ बनायत रोटी जे लागत। ऽ गहूँमेके रोटी छियै एतेक पातर।
दादी सब अपन जमाना के कहानी कहथि तऽ कह ई रोटी खाय रहियै हेकहर रोटी बुझितो नहि छिय ओते हमसभ
हँ तखन मरबाके नइ पहिले तऽ अपना सबके तऽ आब जीतियाटा म मरबाका के प्रचलन छै। अपनासभ बुझै छियै हाथ तैँ अपनासभ बुझितो छी नइ तऽ तऽ अपनासँ मरबाके चिन्हबो नई करतियै।
हं
एखनो तक जे एकटा छै, जितियामे नहाइ खाइ दिन तऽ मड़ुआ माछ हेबेटा करय।
हँ ओ तऽ अनिवार्य अईछ।
अइछ तैं एहि लेल अपनो सब जानै छियै नै तऽ कहै रहथिन दादीमाँसभ कि हमसभ पहिले मड़ुएके रोटी खइयै। आ कथी खेरहीके भात से कहियौ देखलियैए कि नहि खेरही
अखनो अइछ
आ देखने तऽ हमहु नै छी।
सु
मगर सुनले हँ हमर दादीमाँ सब ई सब खिस्सा छथिन तेँ हँ तैँ कहै जे ननककी - ननककी खुद्दी सनसनके होइत रहै तकरे खेरही कहै रहै।
अच्छा
हँ एहिलेल ईसभ चीज आब कतय आब तऽ धीरे - धीरे सभचीज विलुप्त भऽ रहल अइछ। आ जे हो तैँ ने जेहो आब जानै छियै, कनि अपनेसभ जानै छी। छियै, अपन सभके हँ अपन सभके जे आबैवला
छि ने तै अपना सब कनी मनी जानै छी।
तैँ तऽ कहलहुँ अपन सभके जे आबयवला पीढ़ी हेतै से सब बुझबो करथिन ईसभ बात तै ने कहलौ ई खेरही आ मड़ुआ की होइ छै।
आ गाँंव वालला पीढ़ी अपने सबसँ होत
बहुत बुझतै तैं छबे करै की तैयो अपना सब तऽ तैयो बुझै छियै। जे हो से अपना बाल बच्चाकेँ बुझेबै तऽ कनि टा तऽ, बढ़ल मैन लिआ रहतै हँ कनि - कनि तऽ बुझबे करते क्या तऽ हमर बहिन बेटा ऄल खिन रहैबरी गाँव किछ दिन पहिले ऊ हमरा माँकेँ देखलक एहिना मकइके रोटी ठोकैत ओ कहे नानी माँ हम तऽ पियर आटा देख उज्जर आटा देखने रहियै सभदिन ई कोन आटा छी, अहाँके
हैं है नहि देखले हेथिन कहियौ ऊ
हँ कहियो नै देखने रहथिन ओहन मतलब कलक कलकत्ता में रहै छथिन त कत सँ भेट त सगरे छै, टा सब मगर हँ नै लोक हँ बुझतै तखने ने लोक किनथिन आ हमरा बहिनके नहि पसन्द
हँ
ओते नय पसन्द हमरा बहिनके तऽ ओ नई किनै छै। तै हँ धिया-पुता बुझ तऽ तै नहि बुझै रहैऽ मांँ कहलखिन है अच्छा रुक बौआ हम अहाँके आए खुआबै छी पिरका आटाके रोटी से कहै छी। एतेक प्रेमस खेलक ऊ बनलाके बाद से नानीमाँ बड्ड नीक लागल हमरा अहा हाथके ई आटा आटाके पीड़का आटाके रोटी हँ से ऊ अपना दादीके फोन कए क जे दादी आइ हम नानीके पिरका आटाके रोटी खेलहुँ यै
हँ ओ दूध संग आर मीठ लागत खाइमे
हँ मीट तऽ लागैए लेकिन हमरा नहि नीक लागैए हम कनी दूध-दही कम खाइ छी हँ तै हमरा नूने मरचा संग बेसी नीक आ साग तऽ साग आ नून मिर्चाई
लेकिन दूध संग कभी कभार
हँ नै हमरा मीठ ओतेक नहि पसन्द पड़ैयै। एहि लेल हम हँ एहि लेल हम बेसी नूने गाम मे तऽ बड़ खाइ रही नून रोटी मरचाइ सेसब मिला कऽ बड़ नीक लागैत रहे।
तैऽ
दूई टुकड़ी प्याज
हँ
हँ सेसब बड़ नीक लागै रहै। एखन तऽ कतेक दिन भऽ गेल यै खेने हमरा
आब गाँव जहिया जैब तब खैब
हँ आब मैना पञ्चमीमे जैब ने गाँव हमरासबके घर में छ छागर सब पड़ैए हँ ह ओहिमे गाम जायब मेना पंञ्चमीमे तखने खैब
हँ ओहो तऽ एक महीना बचल यै।
हँ कमे दिन तऽ आब बचल यै। ओ तऽ मश्रराम अहा‌ गांव भे गेल हँ नहि तब तऽ अहि सब मौसमे भए जाय रहै।
हँ ह
टेमी के से दोसर कि तेसर दिन होए छै अपना सबके जे टेमी होइए मधुश्रावणीके
हँ हँ
हँ किया तऽ सब साल हम जाइ छी तै हमरा बुझल अइछ।
हँ टेमी के बाद होइ छय।